हेलो
नमस्कार मित्र केहन अछि
बिलकुल बढ़िआँ अछि मित्र अपन ब अपन बताउ केहन अछि
हमूँ ठीक अछि हम सोचैत अछि जे आइ काल्हि एकटा बार बातपर बहुत विचार आबि रहल छल खेतीके बारेमे खेती मानवके जीवनके आधार मानल जाइत अछि मुदा समयके सङ्ग एहि क्षेत्रमे बहुत परिवर्तन सेहो देखल जा रहल अछि
हूं बिलकुल सही कहलहु पहिने खेती मुख्य रूप से परम्परागत तरीका से आधारित छल मुदा आब धीरे धीरे आधुनिक तरीका से उपयोग बढ़ि रहल अछि
परिवर्तनकके केवल उत्पादन बढ़ाबैके घड़ी सीमित नहि अछि अब खेतीमे योजना प्रबन्धन मौसमे के जानकारी आओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेहो महत्वपूर्ण भए गेल अछि
सही बात पहिने खूब रास निर्णय अनुभवक आधार पर लेल जाइत अछि मुदा जानकारी आ आधुनिक अनुशासन आधार पर निर्णय लेबाक प्रवृति बढ़ि बढ़ल अछि
हँ बिलकुल हमरा लागैत अछि जे खेती केवल एकटा पेशा नहि बल्कि समाजक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ अछि जे खेती मजबूत रहत तऽ भोजन सुरक्षा सेहो मजबूत रहत
एकदम सही सब व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर निर्भर अछि चाहे उद्योग हो व्यापार हो अथवा सेवा क्षेत्र भोजनक आवश्यकता तऽ सभके होइत अछि
तकनीकल फार खेतीमे कोनो कोनो बदलाव यहाँ दैके छैइ
बहुत रास बदलाव उदाहरणक रूप से आधुनिक उपकरण मौसमक पूर्व अनुमान मुद्दा परीक्षण सिंचाई बेहतर अवस्था व्यवस्था आ डिजिटल जानकारी के उपयोग सब बेहतर भेल छै अच्छा
एकटा महत्वपूर्ण बात ई अछि जे आब जानकारी प्राप्त करब पहिनेके अपेक्षा आसान भए गेल अछि
बिलकुल जखन सही समयपर सही जानकारी भेटैत अछि तऽ निर्णय बेहतर होइत अछि
हँ मौसमके प्रभाव खेतीपर बहुत अधिक रहैत अछि
ई त सत्य अछि खेतीक सफलता बहुत हद तक प्राकृतिक परिस्थितिसँ जुड़ल रहल अछि एहि कारण आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उपयोगी साबित भए रहल अछि
बिलकुल बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे भविष्यमे तकनीक आओर खेतीके सम्बन्ध आउरो मजबूत होयत
हूं हूं निश्चित रूपसँ जतेक तकनीक विकसित होयत ओतेक खेती अधिक व्यवस्थित उत्पादक या टिकाउ बनी रहहि सकैत छै
एकटा बात रोचक प्रश्न आयल छैइ जे अहाँके अनुसार भविष्यक सफल कृषि कर्मिके कोन कोन होयके चाही
हमर विचारमे सिखबाक इच्छा सभसे महत्वपूर्ण कोन होयत समय बदलैत रहल अछि ताहि लेल नवीन जानकारी स्वीकार करबाक क्षमता आवश्यक अछि
ई बात केवल खेतीमे नहि बल्कि प्रत्येक क्षेत्रमे लागू होएत अछि
हुं बिलकुल जब व्यक्ति सिखब बन्द कहि देत तऽ प्र प्रगति कठिन भए जायत
बहुत लोक कहैत छथिन जे युवा पीढ़ी खेतीमे कम रुचि द जा छै यहाँके की लागैत अछि
हमरा लागैत अछि जे रुचिक कमी बेसी जान जानकारीक कमी समस्या अछि जे खेतीक आधुनिक दृष्टिकोणसँ देखल जाय तऽ एहि क्षेत्रमे सेहो बहुत सम्भावना अछि
अब खेती केवल पारम्परिक गतिविधि नहि रहल बल्कि प्रबन्धन विज्ञान आओर तकनीक मिश्रण बढ़ि जा रहल अछि
हँ जखन युवा नव सोच लय कऽ आबैत छथिन ततऽ नव प्रयोग आ नव अवसर सेहो पैदा होइत अछि
टिकाउ खेतीके विषयमे यहाँके की विचार अछि
टिकाउ खेती भविष्य लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि एहन पद्धति अपनाओल जाय त उत्पादन सेहो बनल रहै आ प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सेहो होय
प्रकृति संसाधन संरक्षण वास्तवमे आवश्यक अछि
ह्म ज वर्त वर्तमानमे सावधानी नहि बरतल जाय तऽ भविष्यके पीढ़ी कठिनाइ झेलि सकैत अछि
एकटा बात कहुं हम अक्सर सुनने छी कि स्मार्ट खेती अही एहि शब्दे केना बुझैत छी
एकटा बात हम अक्सर सुनैत छी स्मार्ट खेती अहाँ यही शब्देँ केना बुझैत छी हमर अनुसार स्मार्ट खेतीक अर्थ अछि जानकारी तकनीक आ योजनाक सही उपयोग जतेक सटीक जानकारी रहत निर्णय ओतेक प्रभावी होयत
ई दृष्टिकोण तऽ बहुते व्यवहारिक अछि
हँ भविष्यमे डेटा आधारित निर्णय महत्वपूर्ण आओर बढ़ि सकैत अछि
तऽ शिक्षा आओर खेतीके सम्बन्धपर अहाँके की विचार अछि
शिक्षासँ व्यक्ति वैज्ञानिक सोच विकसित करैत अछि जखन वैज्ञानिक सोच खेतीमे जुड़ल अछि तऽ उत्पादन आ प्रबन्धन दुनू सुधार होइत अछि
ज्ञान आओर अभिभावक संख्या सब प्र भारी हो छै
बिलकुल बिलकुल केवल सिद्धान्त अथवा केवल अनुभव दुनू मे सीमा रहैत अछि जखन दुनू मिलैत अछि तऽ बेहतर परिणाम निकलैत अछि
मित्र आइके चर्चा बहुते नीक रहल
हँ मित्र बहुत रोचक रहल
एहि बातसँ हमराके एगो आओर बात किुछु बातचीतमे करैके चाही तऽ हमर कहन ई छै जे हम पिछला बात चीत आधुनिक खेतीके बारेमे बात करले अभी तऽ हम जहाँ से तकनीकी भूमी परर विस्तारसँ बात करी
हँ बहुत नीक विषय अछि वास्तवमे तकनीक खेतिक स्वरूप तेजीसँ बदलि रहल अछि जे काज पहिने बहुत समय आ श्रम लैत छल आ वही काज काफी सुविधा भए रहल अछि
विशेष रूपसँसँ आधुनिक उपकरणे उपयोगसँ कार्य क्षमता बढ़लक अछि समयके बचत सेहो होइत अछि
सही बात समयक महत्वपूर्ण हर क्षेत्रमे अछि खेती मे तऽ मौसमक संगङ्ग समयक सम्बन्ध आओर बेसी महत्वपूर्ण भय जाइत अछि
हमरा लागैत अछि जे भविष्यमे खेती अधिक वैज्ञानिक होयत
हँ निश्चित रूप से अब बहुत रास निर्णय अनुमानक आधार पर नहि बल्कि जानकारी के आधार पर लेल जा रहल से अछि
उदाहरणके रूपमे हमरा बताउ
उदाहरण रूपमे मिद्राक स्थित
ई तऽ वास्तवमे कहैके उपयोग्य बात अछि जतेक स्पष्ट जानकारी रहत ओतेक बेर योजना बनाबल जा सकत
बिलकुल आ कृत्रिम बुद्धिम्ता अर्थात ए आइ पर सेहो बहुत चर्चा भए रहल अछि
हँ हमरो ई विषय रौचत लागैत अछि अहाँके की लागैत अछि कि एहिइ खेतीमे की भूमिका निभा सकैत अछि
उदाहरण लेल निर्णय प्रक्रिया अधिक सठिक भए सकैत अछि आर पैटर्न अथव उत्पादक प्रवृत्ति बुझाबैमे सहायता करि सकैत अछि विश्लेषण करबाक काज बहुत तेजीसँ कर सकैत अछि एक बात हम शुरूए सँ जे ड्रोनक उपयोग सेहो बढ़ि रहल अछि
सही कहलहुँ ड्रोन आधुनिक तकनीकके एक रोचन उधारक अछि एहिसँ निगरानी सर्वेक्षण आओर किछु विशेष कार्य अधिक तेजीसँ कयल जा सकैत अछि
तकनीक उपयोगसँ श श्रमक आवश्यकता कम हैजायइत अछि
पूर्ण रूपसँ तऽ नहि होइत अछि लेकिन हमरा लागैत अछि जे शर्मके स्वरूप बदलत लोकसभके जीवनक कौशल सिखबाकके आवश्यकता बढ़त
ई बात बहुत महत्वपूर्ण अछि इतिहास देखल जाय तऽ नई तकनीक आ आबला पर काज समाप्त नहि भेल बल्कि काजक प्रकार बदलल
बिलकुल
जल प्रबन्धन पर अहाँ
जल प्रबन्धनके विचारमे हम तऽ सभसे महत्वपूर्ण जल संसाधनके मानैत अछि एहन व्यवस्था आवश्यक अछि जाहिसँ जलके उचित उपयोग हो
बहुत ठाम लोक कहैत छथि जे जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि तऽ अहाँके की लागत छै
ह हमरा तऽ लागैत छै जतेक के जिम्मेदारी से संसाधन उपयोग कयल जायत ओते के भविष्य सुरक्षित रहत
अच्छा आधुनिक सिंचाई प्रणाली चर्चा सेहो बहुत होइत अछि
हँ ओतहु कारना स्पष्ट अछि जखन संसाधन समित हो तखन दस्ताव बहुत महत्वपूर्ण भऽ जाइत अछि
अच्छा एकदम सही जानकारी स्वयंमे सक्त अछि जकरा लग सही जानकारी रहत ओ बेहतर निर्णय लेबयमे सक्षम होय अच्छा ठीक अछि फिर कखनो बात
ठीक छै ठीक ठ ठीक छै
धन्यवाद